नमस्कार कहइ छी ना खाना उना खा लेलही हं हैया के त खाना खा लेलइअइ हूं कथी कथी खअले अछी
खैली ह दाल भात हलो हेलो हेलो
खयलियै दाल भात सब्जी चारगो रोटी ओ चटनीे से खैले छीअइ अहाँके बताबै छी नेकी की खएने छी इह देखख छै मकइ के भूजा दाल भात चटनी अचार दालमुट औरो कहइैछीअइ अहाँके कही घुमय ले चलैइछी हँ तऽ चलै छी कंहा चलै छी चलै छी ना मोतिहारी वाटर पार्क घुमे हँअ् चलैइ छी वाटरपार्क मोतिहारी वाटरपार्क लरधुपार्क
और भाई कथि कथि कहैइ छी ने गाँधी मैदान चरखा पार्क ईसभ चलैइ छी
अओ बरा नीक नीक जगह छै आंहा कि ना हूं हूं ई त बात छीहि बरा नीक जगह छैइ जेतना लड़ाई करै छी ओ सब कमे छी बड़ी नीक नीक
अरी
हम कहै छी ना कंही घूम उमे चलै छीअइ उ बाहडर माने प गोवा मनाली
कभी शिमला
राजस्थान बंगलोर इ चलैइ छी हूं हँअ् हम त चलैइ छी चलैइ छी ने तऽ कहै छी काहेकि अहाँके हम पानी पूरी बताशा ई सब खिआबैइ छी बड़ा नीक नीक चीज खियबैइ कभी खयले न होबै जे अहां आओर कहै छी ना ओ सुने में आबै छी कि बबन भैया के शादी होइ छी हँ अहाँके तऽ सही छोनि ले छी ओ बबन बाबा के शादी होइ छी
बबनमा की हइ ने जवानी उफान त मारै छी ठीक छी
तो हल्लो